बस किछु नहि, सब ठीक ठाक छियै। बैसल छौं, नहि सखि। भी नहि केले छियै‌
नास्ता पानी।
हँ बना लेलहुँ ह बच्चा सब स्स्कुल गेल ने तऽ बच्चा सबके बना के देलहुँ मालिक के ऑफिस भेजलहु आब एकटा हमर बेटी छै छोट मोट सन बेटी छै। ओरा तैयार कर के छै ह ताली बजबे छै हमरा लग मेै। का
बनेलहुं, नाश्ता पानी मे।
पास्ता, पास्ता आइ कि सबके डिमांडमे अछि। छलैये कि मम्मी पास ता बना दे, छोट बेटी के आइ स्कुल खुलल छलै। त ओ कहलक मम्मी आइ फर्स्ट दिन छै से हमरा किछु नीक बना के देब। त बच्चा सबके त जानबे करै छियै। हां नीक मतलब। यही सब रहे छै चुटुर कुटुर सामान बनाक क द दिय बड निक लगै छै, त हमर मालिको खा लै छथिन। थिन। एहि एकटा हमर घर मे नीक छै कि जे बनेबै अहाँ से सब खाय छै।
ई त बड नीक बात छै। हमरा आरके त दुटा दू बार काम पड़ जाय छै जेना एक बार बेटी सब के नाश्ता बना के दियौ, एक बार मालिक के नाास्ता बना के दियौ।
आ नै नै हमर त नै छै बहिन इ चीज मे हम त बड किस्मत वाला छी कि बना देलहुं पास्ता आ आब मटिया देलियै ये आब जाइ छियै कनि नहा धोआ क आ तैयार भए के पुजा पाठ कर लेब आ तखन फिर हम इ सबमे जुटब
बताउ, तब त ठीक छै सखि, हमरा आर के के त बड माथा हमरा आर के बेटी के कुछो दऊ चाहे न दउ तनिका ओकरा आर के घीओ रोटी नीमक द दौ त ओ ले के चल जायत लेकिन वही बात छै कि जेना हां जेना अगर छिलका तिलका बना के देब बेटी सबके त मालिक के कुछ हलके, हां छिलका त न मालिक न खाय छथि। हुनका के फेर रोटी बनाबे के पड़े छै, जेना माथा एकदम खराब हो जाइ छै, बिहान- बिान
अहाँ हमर घरमे जे छिलका बना देबै, से जानै छियै बच्चो सब खा ले छै, आ मालिको खा ले छथिन, कनिन चहटगर ई बना दियऔ, की कहै छै, चटनी उटनी बना दियौ। बुझल। त ओ खा लै छथिन।
हमरा आर बेटीके त चावलके छिलका बड पसन्द छै। जेना अगर चावलके छिल ल्का बना देब तऽ बेटी तऽ घूम घूमके दिन भरि वही खाइत रहैत, लेकिन मालिकके पसन्द नहि छै, तऽ फिर बेटी लागी अलगा बनाबैके पड़ै छै, आ मालिक लागी अलगा बनाबैके पड़ैत छै।
नहि आ ओसभ नहि छै, आ हमसभ आ हमसभ की करै छियै। कि एक दिन ओकर धूसका बना देलहुँ। आ दोसर दिन छिरका बना द देलहुँ, या रातमे छिलका बना देलो आ फिर मने हम जब दै छियै ने, चावल दाल फूलै लेल, विशाखी। तऽ हम क क। टा बेसिय दे दी छिय। आप कि। सेम डे बना देलहुे धूसका। आ। भूसका छोला बना देय छियै, या चना आलू के सब्जी बना दे दहु या ओकरा सङ्गे कछु एहन। रसदार सब्जी बना दे छीये जैसे आलुओ बैगन हमर मालिक के बड नीक लागे छै।
हँ ओ आर सङ्गे नीक लगै छै, भूसका सङ्गे।
ी तऽ ओहो बड सुन्दर चहटगर लागै छै। आ दोसर! 'आ दोसर' दिन या रात में बना देलियै से? सखी छी। आ तेसर दिन की करै छियै? बच जाइ छै तऽ! बच्चा सबके टफिन लेल आ नाा। काले। हम इडली बना दै छियै।
तऽ ओहि घोल के जे अहाँ! छिलका भी बना देब, इडली भी बना देब, तो आरके अनुपात की डालै छी, फूले घड़ी? जेना फूल चावल दाल। खुलाइ छियै अहाँ। त कहनु। पातमे डालैत छियै। चावल आऔर दाल के।
हमरा ने इडली धूसका लेल तऽ कन अनुपातो देखयके पड़ैत छै। लेकिन एकरा लेल। छिलका लेल आ ई अनुपात हम नहि देखै छियै एकरामे कमियो बेसी देबै। तऽ ओ चलै छै जैसे जेना अहाँ। अगर भूसका बनब छै। यै। तो ओकरामे। एक गिलास जे अहाँ देबै ई। ओ। अरवा चाउर है या उसना चाउर हो। ठीक छै अहाँ दुनू चाउर दे सकैत छियै। कोनो ई बात नहि छै।
तऽ धूसकामे उसना उसना चावलके धूसका बनै छै।
आ ब् नीक ल। छै बहिन एहि हमहुँ सोचे छलियै। कि नहि ओकर नीक नहि लागे छै लेकिन जानै छियै एक‌। एक बेर जे हम बनेलहुँ। एहन सुन्दर शॉप। तऽ बनााल। क हम क नहि सकै छीिय। हँ बड्ड। सुन्दर।
बताउ तऽ तऽ केना बने। बनेने छियै अहाँ हमरा आरके बताउ तऽ।
एक गिलास लिअ चाउ। आ अहाँ फिर। आधा गिलास ओकरा मे चना दाल द दियअ। आ फिर। ओकरा मे एक मुठ्ठी जे रहै छै। से उड़द के दाल करनेगे। हँ उड़ीदके दाल दे दियौ।
अच्छा।
हँ तऽ ओ। ओ की होइ छै ने कि कनिक बेसी फूलै छै।
अच्छा अच्छा।
जे उड़ी डाल देबै तऽ। कनिक बेसी फूलै छै।
अच्छा।
आ तब फिर ओकरा दोसर दिन पीस कऽ आ तुरन्त। चीर आ आ कनेिक नमक दऽ कऽ। घोर दियौ आ बना लिअ।
तऽ ई तऽ बनि गेल धूस। क अप। फिर वही जे घोल बच जाय। तऽ और के फर अथिी दूसका से। फर छिलका बन जाइ।
हँ हँ क्य न बनते।
बन जायत ने आ फेर अच्छा आ फेर जेना अगर हमरा आर। के ओकरा के इडली बनाबे के पड़त पड़त। त ओ आर क इडल बन जाइ।
तऽ ओत देखियौ इडलीे आ जे एकर रहै छै छिलकाे तऽ। के घोल कनिक पतला आर मो। रहै छै। तऽ अहाँ अपन क्वाानटिटी देख। कहलियअ। क केितना के अहाँ छ। ा खैब। ओतनी निकाल के दोसर बर्तन मे। बना लिया हम ओ करै छी आ ह ओकरा ओ छो देलहुँ ह। आ फेर ओ गोलके छोड़ दियौ ओ कनि खटगर भए जाइ छै। बरमे आ। खमीर उठ जाइ छै ने। तऽ ओकरा बस हल्का। खायवला सोडा कनि। ओकरा मे द द। डाल दिया की कहे छै ाल दियौ इडली वाला रहै छै जे साथ। ब ओ। डाल देबल कहियौ। ए एतेक सुन्दर बने छै एकदम। सॉफ्ट इडली कि हम कहि नहि सकै छी आ एकेटा चटनी बनाबियौ ओकरे सबके दियौ। सबमे छिलको में चलि जायत। हँ।
हँ तऽ जेना चना दाल से इडली के स्वाद नीक होबै छै।
बड सुन्दर होइ छै। कोनो फर्क नहि पड़ैत छै। हँ हँ कोनो फरक नहि पड़ै छै हँ हँ। बड्ड सुंन्दर हम तो कहलहु ने कि एकदम एहन सुन्दर बनत अहाँ के सबफ शॉफ क अहाँ दू दिन भी रख लेबै कोनो दिक्कत नहि छै। आ जे देखियौ अरवा चावल वाला जे रहै छै। से कनिकाल लगी रख दियो तऽ कड़ा हो जाइ छै या फ्रिज उ्रिज में रख दियो तऽ। कड़ा हो जाइ छै। आ उसना चालवलामे। ई बात गप नहि अछि।
अच्छा मने इडली बनाउ चाहे। छिलका बनाउ चाहे दूसक बनाउ जेना उसना अच्छा। चावल के बनाए भ। वहाँ तो नीक बनत।
बड् नीक।
बड्ड नीक बन तरवा चावल से बड नीक। बनतै ही न।
हँ
ई तो हमरा आर के यहाँ बड नीक बात बता देलो सखी, आब तऽ हमरा आर के काम बड नीक! आसान हो जाए।
आ बस एकेटा होबे छै सखी, जानै छियै जे चावल अरवा चावल वालला रहै छै। ओ छविका कनिक अहाँके। प पातर पातर बनत। बुझल! आ ई जे उसना चावल के छिलक रहे छै! ओकरा अगर अहा तबा पर पसारबै, त उ कनिक ने छूटे छै, मतलब! नहि रहे छै कि? अहाँ जे पसारे छी तऽ कलछुल में सट जाय छै। आ ओत से अलग भए जाय छै। से! ओ होइ छै, तऽ कनिक! एकरा मे मोटा छड़का बनै छै, ओहन प प पतगर नहि बनत।
ह अच्छा तनिका मो मोटा मोटा डालाम। घोल के त त उ ठीक ओ उचड़ जायइत।
हँ हँ हँ बस इहे अंतर छै दुनू में, आ नहि तऽ बड सुन्दर बनत।
हँ तऽ की बात छैनी, ह तनिका मोटे छिलका खात आदमी।
आ बुझलियै य ब सखी, एहन मेन बात छै, देखियौ स्वाद भी नीक। आ देखियौ पात ई! मुलायम भी बढ़ रहै छै।
ओ। के मुकाबबे इजादे मुलायम। रहै छै।
बड बड मुलायम रहत, आ देख केओ अहाँके अगर गैस उस के प्रॉब्लम अछि? क कनि गैस बन जाइ छै, तेल मसाला सऽ आयत। ई चाउरस केकरो केकर करो गैस बनै छै उड़ी दाल सअ, तऽ अहाँ की करियौ! की, जब चावर फुलावे छियै। चाउर आर दालि दै छियै। फुल एल। तखने अहाँ। ओकरा मे दू एक चम्मच मेथी के दाना दऽ दियौ।
अच्छा वर से ही गैस न बनाई? अ छै।
गैसो नहि बनतै, अहाँके पचबो करत, आ जानैत छी? छिय, ओकरा से न मुलायम बनै छै। आओर मुलायम बनत। तऽ अहाँके हँ! इहो छै एकटा! फायदा।
तऽ कोनो उसना चावलके बनि जायत ने।
हँ हँ हम तोऽ बनाबे छियै, जे कोटा के चावल नहि भेट
हँ हँ हँ ह हँ ऐसा की तो आके तो गरम पानी से धोएके। पड़ै छै ने?
किया- किया गरम पानी से हा धोबै? ओ तो नीक चावल रहै छै, ओ तऽ नीक कि चाउर रहै छै, कहियो तऽ देखियौ हमस जे पॉलिश वालला चावल खाइ छी, बहिन! ओ तऽ आओर बेकार छै। बुझलहु, आ ओ रहै छै। छै ने एकदम सुद्धा चावल रहै छै। अ छैौ।
आ बहिन तऽ ओ आर! के गरम पानि मे फुले देब?
नहि -नहि ठणड ठण्डे। पानी मे दू तीन पानी से धो लियौ। जखन ल अ गन्दगी निकलै छै। छै आ तखन धो धाका! आ फेर ओकरा फूले लागी रख दियौ, आ भोर मे उठ कऽ आ ओकरा चटपट पीस कऽ! अतूर अतुरर अ ब ने।
ओ तऽ बड देर लगै छै। छै ने पीसे मे।
नहि बहीन की य देर लागैत।
हँ हमरा आरके तऽ, हमे तऽ गरम पानी मे तीन चार पानी से धोलहु, ओकर बाद फिर गरमे पानी मे फूले देलो रातति भर। आ भोर जब पीसैत छियै। तऽ बड देर लगे छै, पीसे में अरबा चावल तऽ तू बार चलेलों घर -घर होलों आ पीसा
हँ ओ ओकरा मुकाबले एकरा मे कनिक देर लागे छै। जमीने कहै छियै लेकिन जानै छियै ओहना। अहाँ कहे छियै कि देर लागे छै ओहन देर नहि लागे छै दू तीन बेर हमूँ घुमाबे छियै ने तऽ पात्र भए जाइ छै। एहन नहि छै।
जाादे पानी द द के घुमाबे छीिय अहाँ।
तऽ फेर धुसका अहाँ के नहि। पान जााद धर देबै तऽ ओकासँ फर। दुसका नहि बना हत गोल जे रहै छै। क के ओ कनििक। ऽ हँ। खोसगर रहै छै कनि। हँ- हँ। हँ कनि गाढ़ा घोल नहि रहत तऽ। केना बनत।
अच्छा चलू तऽ आब तऽ हमे एक बार एकरा ट्राइ करब। तब हमरा आरके बुझाइ। चलू सखी हमरा आरके ने एकटा। फोन आबे छै हमे करे छियै अहाँके।
हँ हँ ठीक छै सखी चलू बाय।